हेलो
हेलो
मित्र नमस्कार कहलु
नमस्कार मित्र
की हाल चाल अछि आब
हाल चाल तऽ बढ़ीया छी
भाय मित्र काल्हि हम अपन प्रखण्ड कार्यालय गेल रही ओतहि सरकारी योजना सभक बारेमे विस्तारसे जानकारी भेटल आ बुझायल छै यदि गाँवक लोक सब एकजुट भएके सही तरीका सँ आवेदन ती तऽ हमर गाँवक विकास बहुत तेजीसँ भए सकैत अछि
ई तऽ बहुत नीक बात कलहु कारण अइयो बहुत लोको सरकारी योजना सभक पूरा जानकारी नहि रहने लाभसँ बातचीत रहत जाय छति जब सबके समय पर जानकारी भेटत तऽ सब परिवारक जीवन स्थर अवश्य सुधरत
हँ सरकार ग्रामीण विकास लेल सड़क नाला पेयजल आवाज शौचालय सिंचाई कृषि शिक्षा आ स्वास्थ जेका अनेक योजना चला रहल अछि मुदा एहि योजना सभक सही लाभ तखन भेटत जखन गाँवक लोक स्वयं जागरूक होइत रहत
हमर विचारसँ पंचायत स्तर पर प्रत्येक मास एकटा बैठक होयके चाही जाहिमे मुखिया बर्ड सदस्य आ ग्रामीण सब बेसी ई योजना सबक जानकारी साझा करथि आ सबके आवेदन पर करी बारेमे बुझाबती
हँ बिलकुल जहँ हमर गाँवक युवा सब एहि अभियानमे सक्रिय रूपसँ भाग ले तऽ ओसभ घर घर जा कऽ लोक के सरकारी सुविधा आवश्यक क आवेदनक क प्रक्रिया बुझा सकैत अछि
तखन गरीब किसान मजदूर बुद्धि महिला आ विद्यार्थी सब बिना कट नहि सरकारी सहायता प्राप्त कऽ सकैत आ समाजक प्रत्येक वर्ग विश्वासक मुक्त मुख्य धारासँ जुड़ी सकत
प्रधानमंत्री आवास योजना जेकाँ योजनासँ गरीब परिवार पक्का घर बना रहल छथि जहि सँ बरसात गर्मी आ सड़क समय मे सुरक्षित जीवन बितबय मे सुविधा भए रहल अछि
ओहिना जल जीवन मिशन जखा योजनासँ प्रत्येक घर दादी सुरक्षा पानी पहुँचबाक प्रयास भए रहल अछि जाहिसँ लोकक स्वस्थता बेहतर भए रहैत अछि आ बीमारी सेहो घट टी रहैत अछि
हँ मित्र सही कहलहु किसान सब लेल सिंचाई सुविधा बीज खाद्य कृषि यन्त्र आ प्रशिक्षण उपलब्ध कराओल जाय रहल अछि जहिसँ खेती अधिक ऊपजा और लाभदायक बनि रहल अछि
यदि किसान सब आधुनिक खेती अपनावधी आ सरकारीक प्रशिक्ष्षणक लाभ लथी आ उत्पादन बढ़त आमदनी बढ़त आ पूरा गाँव आर्थिक रूपसँ मजबूत बनत
हमर गाँवमे यदि प्रत्येक सड़क पक्का भए जाय नाला साफ रहै बिजली नियमित आबै आ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होइ तऽ शिक्षा व्यापार आ रोजगार सबमे तेजीसँ सुधर भय सकैत अछि
विद्यालयमे बेहतर शिक्षक पुस्तकालय कम्प्यूटर आ प्रयोगशाला रहत तऽ बच्चा सबक पढ़ाई उत्सुक होयत आ ओसभ भविष्यमे सफल नागरिक बनत
हँ स्वास्थ्य केन्द्र मे डॉक्टर नर्स दवा आ आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहत तऽ एय छोट छोट बीमारी लेल दूर सहारा जायवक आवश्यकता नहि पड़त गर्भवती महिला नवजात शिशू आ वृद्ध लोकके समय पर स्वास्थ्य सुविधा भेटैत तऽ ई पूरा समाज स्वस्थ सुरक्षित आ खुशहाल बनल
जौ स्वेंग सहायता समूहक माध्यमसँ महिला सबके प्रशिक्षण प्रतीदिन आ रोजगारक अवसर भेटत तऽ ओ आत्मनिर्भर बनी परीवारक आमदनी बढ़ा सकैत छथि
हँ महिला सबहक आर्थिक संकट करण सँ बच्चा सबक शिक्षा पोषण आ परिवारक जीवन स्तरमे सेहो उल्लेखनीय सुधार होयत
पर्यावरण संरक्षण लेल प्रत्येक परिवारक कम सँ कम एक टा गाछ जरूर लगेबाक चाही आ ओकर देखभाल सेहो नियमित रूपसँ करबाक संकल्प ले लेबाक चाही
हँ बिलकुल स्वच्छता अभियान सफल बनेबाक लेल प्रत्येक नागरिक न की अपन घर आंगन सड़क आ सार्वजनिक स्थान साफ रखबाक जिम्मेदारी निभाबै पड़त
युवासभ खेल शिक्षा कौशल विकास आ डिजिटल प्रशिक्षण मे भाग ल स अपन भविष्य उज्ज्वल बना सकैत छथि आ गाँवक विकास मे मद पूर्ण योगदान दे सकैत छथि
हाँ सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमसँ बहुत युवा रोजगार प्राप्त कैऽ रहल छथि आ किछु युवा अपन छोट उद्योग शुरू कर स्वरोजगार सेहो पैदा कै रहल छथि
यदि पंचायत प्रशासन आ ग्रामीण सब मिली क पारदर्शिता आ ईमानदारी सँ काज करत तऽ प्रत्येक योजना समय पर पूरा होयत आ विकासक गति बढ़त
हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार लापरवाही आ गलत जानकारीसँ बचबाक लेल प्रत्येक नागरिके सजग रहबाक आवश्यकता अछि आ आवश्यकता अनुसार शिकायत सेहो करबाक चाही
हमसभ मिली कऽ निदन ले जे गाँवक प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाय प्रत्येक किसान सरकारी योजना बुझै प्रत्येक महिला आत्मनिर्भर बने छै आ प्रत्येक परिवारक स्वस्थता अपनाबय
हाँ बिल्कुल जहाँ एहि प्रकार सँ सामूहिक प्रयास होतै तैँ हमर गाँव शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगार आ समाजिक विकासक क्षेत्र में आदर्श गाँव बनि सकैत अछि
हम सबके केवल सरकार पर निर्भर नहि रखबाक चाही बल्कि स्वंय सुस्तान सेहो आ जन माध्यम सँ विकासक कार्य मे सक्रिय भूमिका निभाबै चाही
सही सोच ईमानदार प्रयास आपसी सहयोग आ सरकारी योजना सबक सही उपयोगसँ हमर गामक भविष्य अवश्य उज्ज्वल बनत आ आने गाँव लल प्रेरणा बनत
आब हम निश्चय करैत छी जे अगिला पंचायत बेेट मे अधिक से अधिक ग्रामीण के सहभागी बनायब योजना सभक जानकारी साझा करब आ प प्रत्येक परिवारक धरी सरकारी सुवि घा पहुँचे बाक प्रयास करब
बिलकुल हमहुँ तोर संग पूरा सहयोग करब कारण जखन पूरा गाँव एकजुट भयके विकास‌ दिशा मे आगे बढ़त तखन समृद्धि खुशहाली आ आत्मनिर्भरता निश्चित रूप सँ प्राप्त होयत
हमर सपना अछि जे आगामी किछु वर्ष मे हमर गाँव स्वच्छ शिक्षित विकसीत आत्मनिर्भर आ आधुनिक सुविधा सँ सम्पन्न बनाई जी पर प्रत्येक ग्रामीण गर्भ कर सकै
निश्चय यही जहाँ हम सभ एकता मेहनत जागरूकता आ सरकारी योजना सहाग सही लाभ उठाब निरन्तर प्रयास करैत रहब तऽँ हमर गाँव विकासक एकटा उत्कृष्ट उदाहरण बनी कऽ सम्पूर्ण क्षेत्र अपन अलग पहचान स्थापित करत सरकारी योजना हमरा लगैत अछि जे यदि हमर गामक प्रति परिवार सरकारी योजना सभक जानकारी समय पर प्राप्त करत तखन कोनो गरीब परिवार सहायतासँ वञ्चित नहि रहत आ सभ के अपन अधिकारक लाभ भेटत
अहाँ बिल्कुल सही कहैत छी कारण जानकारीक अभाव सब पेघक समस्या अछि एहि लेल हम सभक घर घर जा कऽ लोक के जागरूक करबाक अभियान चलबाक पड़त
हमरो पंचायत में समय समय पर सरकारी अधिकारी आभि योजना सबक जानकारी देथिन आवेदन भरबाक प्रक्रिया बुझावती आ लोलक समस्या सुनथिन तै बहुत लोकक कठिनाइ दूर भए सकैत अछि जहाँ पंचायत भवन मे सूचना बोर्ड लगाओल जाय आ सब योजना सभक नाम पत्रता आ अन्तिम तिथि लिख लिखल रहै तऽ ग्रामीण सबके बहुत सुविधा होयत
जब पंचायत भवन में सूचना बोर्ड लगाओल जाय आ सब योजना सबक नाम पात्रता आ अन्तिम तीथि टिकल रहत तऽ ग्रामीण सब के बहुत सुविधा होयत
हाँ शिक्षा पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि कारण पढ़ल लिखल समाज अपन अधिकार बुझैत अछि आ विकासक प्रत्येक अवसरक सही उपयोग करैत छथि हमर गाँवक बच्चा सब नियमित विद्यालय जायत शिक्षक सब समय पर पढ़ावती आ अभय भावक सभ सेहो बच्चा सभक पढ़ाइ में रुचि लेथिन तखन शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनत डिजिटल युग मे कम्प्यूटर शिक्षा आ इन्टरनेट सुविधा सेहो बहुत आवश्यक अछि जहि सँ युवा सब ऑनलाइन आवेदन पढ़ाई आ रोजगारक अवसर प्राप्त क सकैत अती
सरकार जहां डिजिटल सेवा केन्द्रक संख्या बढ़बाती तऽ ग्रामीण सबके छोट छोट काज लेल शहर जायबाक आवश्यकता नहि पड़त
हँ बिल्कुल किसानसभ लेल समयपर बीज खाद सिँचाइ आ बाजारक सुविधा उपलब्ध रहत तखन खेतीमे उत्पादन बढ़त आ किसानक आमदनी सेहो बढ़त प्राकृतिक खेती आ आधुनिक तकनीकी अपनावा हिस्सा माटिक उर्वरता बढ़त आ खेती दीर्घकाल तक लाभदायक रहत हमरो गाँवमे छोट छोट उद्योग जेका मधुमक्खी पालन मशरूम उत्पादन डेयरी आ मछली पालन शुरू होय तै रोजगार अवसर बहुत बढ़ैत
सरकारक स्वर्गजखा योजनासँ यौबा सब अपन व्यवसाय शुरू कर सकैत छथि आ दोसर लोक के सेहो रोजगार दऽ सकैत छथि
हूं सड़क पुलिया आ नालाक निर्माण समय पर पूरा होइ तखन आवागमन आसान होतै तऽ बरसातमे समस्या कम भए जायत
स्वच्छ पानी नियमित बिजली आ साफ सफाई व्यस्था गामक विकासक मूल्य आधार अछि
प्रत्येक परिवारके शौचालयक उपयोग करबाक चाही जाहि सँ स्वच्छता बनल रहत आ बीमारी कम होए
यदि प्रत्येक रविवारक समदान कार्यमक्रम चलाओल जाय तब पूरा गाँंव साफ सुथरा आ सुन्दर देखाइ देत
महिला सबके सिलाइ कठाइ कम्प्यूटर आ खाद प्रसंस्करण जेका प्रशिक्षण देल जाय तऽ ओ आत्मनिर्भरता बनि सकैत अछि